हेलो।
हेलो, हेलो। की सब करै छी?
हम बैसल छी, की हाल-समाचार अय।
ठीक अहाँके।
हमरो ठीक अय की करै छेलौं।
कहाँ किछो एखने कथी कहै छैय। खाना बनेलू हैं बर्तन धोलू हैं नहेलू हैं।
इएह सब काज भऽ गेल।
हूं अहाँके।
हं हमर नहि भेलै। कनियां सऽ बात
नहेलिये।
नहि एखन नहि नहेलौ हैं नहेबे करबै। आय ठंडा मौसम छैय जेना लगे छैय पइन हेतै।
हूं हँ बुझैया हैत कनि पइन आय।
अहुँ सबमें ठण्डा मौसम आइ।
हँ से तऽ छैहे ठंडा।
हम बलती
हूँ।
कनि देर कनि नहि कनि देर पइने पड़ै।
हँ बढ़िए छैय ना दे केना कते गर्मी छैयकनि पैरे जेतै तऽ ठण्डा भऽ जेतै मौसम।
हँ।
हूं। हूं।
अच्छा कहियौ।
आओर सब बढ़िआँ अइ आओर कहु। घुमऽ फिरऽ गेलौ हैं कि नहि कतौ?
गेलों ये नहि ई सावन में जैब फर्स्ट सोमबारी।
कतऽ जैब।
ओना अइ बेर जैतौं उग्ना महा
अच्छा ओ तऽ जेबाय।
हूं ट्रेन पकड़ब जायनगर में ट्रेने के सुविधा वला छैय लोकल ट्रेन
हँ हँ।
बाबा के स्टेशने पर उतारै छैय सीधा।
सुविधा रहै छैय तऽ ठीक रहै छैय कतौ चइल जाउ।
मन्दिर के मन्दिर के बहुत सुनै छियै नाम। बाबा उखड़ल छथिन।
हँ हँ।
ओतऽ के बहुत प्रसिद्ध छैय सोचलौं हर सोमवारी हुन के स्टार्ट करतै।
हं-हं चइल जैब घुइम लेब दर्शन कऽ लेब भऽ बाबा के।
हूँ हँ।
सभटा सोमवारी करै छियै।
हँ एकटा कऽ लै छियै। बाजू नैऽ। नै-नै सकै छै, एतेक गर्मी रहै छै न।
हँ- हँ से तऽ रहै छै। हमहुँ एकेटा केलौं बीच वला। नै तऽ दूटा छ गो रहै छै तऽ दूटा कऽ दै छियै। पांच गो रहत तऽ एकटा कलेब। जे बेर फेर मंगलो भऽ जाइ छै नऽ पराते भेने।
सैह तऽ दिक्कत छै, सोम दिन सोम मंगल दिन मंगल।
तै लेए नै तऽ करअमे कोनो दिक्कत नै छलैए। मंगल द्वारे अथी भऽ जाइ छै। आब जतबि केल हेतै लोकके ततबि करतै ने, भगवान थोड़े कहै छथिन। तीन तू मैर जो हम लेए उपास कैरते रह।
हम तऽ कैहयौ। नै कहै छथिन, भक्त के अपन श्रद्धालु होइ छै।
हँ तऽ जतबी शक क्षम हेतै ततबि करैतै, हूं बाहर में डेली -डेली फूल कतऽ से एतै, लेकिन गांव में एते फूल रंग-बिरंग। रंग के भेटै छै, करऽ बला अगरबत्तीओ से करै छै नै तऽ।
बाहर मे खरीद कऽ। ओतौ रहत जत जकर छै गार्डन लेने, ओ लगेने छै ओ आदमी के अहाँ रोजके बीस रुपैआ पचीस अहाँ जतेक फूल लेबै तते पैसा देबऽ पड़त। ओ से छै। जादा लेब तऽ जादा पैसा दियौ, दूये चैऽटा फूल लेब तऽ दूये चैऽटा रहै छै अहाँके जेना गेट रहत ओतय एत पन्नी मे धऽ देत।
हंऽ।
ह लऽ लेब आ एक महीना पर ओकर पैसा दऽ देब। जेना दूध- तूध लै छियै ने, गाय सबके महीस सबके। अह एक महीना पर देल जाइ छै पैसा।
हां।
तेना हिसाबसँ ए तऽ कते- कते फूल छै दू -दू तीन-तीन डाली।
ओ।
नै रहै छै।
हं - हं।
जनीसार लोक के देखब जादा छते पर। अपना जोगरक गमला में लगा लेत।
हूं सैह करै छै। खरना सब इसब खरीद खरीद ले तऽ हू। हूं।
ओ नर्सरी आन तऽ ओतऽ कतऽसँ अथी हेते। नै तऽ कियो -कियो गाँंव आयल तऽ गाँंव से बिया लऽ गेल।
हं सेहो होइ छै।
ओइमे छिटलक ह, जेना गेन्दा होइएा तीरा फूल होइए। एकर सबके
होयते छै कि रंग अता ते जते मन गांव मे तते फूल अथी करू रंग-बिरंग के रहै छै।
एता तऽ अहाँ तोएड़े नै सकब तते फूल रहै छै।
हुं साएह। अ।
हुं।
हां।
तै दुआरे
साएह सब भेला कहियौ आब कखन नेहेबै अहाँ?
नहेबै आब कहलौ अहाँ सँ बात कऽ लेतौं।
अच्छा।
आब नहाए लेबै।
ओ।
हम्म अहाँ नै नहेलौ अय।
कहाँ हम अखन नहेलु हें जा हम नहा लेलौ।
नहा लेलौ।
हां। हमर सबटा भऽ गेल आब खाली खेनाय नै
एते जल्दी खा लेबै।
नै-नै साएह तऽ कहलौ अखन खेलौ अय नै लेट से खाएब।
हम्म तैं तऽ एखन नास्ता के टाइम छै, अहाँ खाना खा लेबै ने, साग भात छै नै रहलो नै जात ने अपने से त बनेने हय साग-भाते।
हां।
रहलौ तऽ नै जाएत।
हां से बात छै से तऽ बुझतै छी जे
हां लिप
और कहियौ की सब करै छी तऽ।
किछ नै एतौ फोही जना पड़ैया कनि-कनि।
अच्छा फुही पड़ेया।
नीक लगै छै, नीक लगै छै।
हां-हां।
हम्म। तै दुआरे ते छी बैसल।
अच्छा बैसल छी। आं।
हां।
जनकपुर गेल छी कहियौ?
हां एक बेर गेल रहौ, बड़ सुन्दर छै जगह नै?
हां बड नीक एकदम आत्मा तृप्त भऽ जाय छै हां। हां सहिये की। ई सही बात छै एकदम नीक गाना बनल छै ओइ पर। बड़ सुन्दर एकदम डिजाइन सभ सभचीजके जे। देखेने छै एतेक नीकसँ। यैह छै साक्षात भऽ रहल छै।
सीता माता जे छथिन जनक जीके भेटल।
हँ हँ हँ।
मे ओहो सब के सीन छै।
हँ बड्ड नीक लगैत छै देख कऽ।
पेटी में छैन्ह हन और हुनकर जे धनुष सब जे तोड़ने छथिन रामजी अयोध्य ध्या से आइब के स्वयं।
हँ।
सेहो सभ सभटा देखऽ मे अय धनुष भारी सेहो सभ छै राखल।
हँ से तऽ छैहे।
बड नीक लागल देख हुनकर। हुनकर धाम पर घुसते रही लागै जेना कतय आब गेल।
अ से तऽ होइते छैय बड नीक लगैत छैय। ओकर पेड़ा हमरा बड नीक लगैए तऽ पेड़ाके दाम पुछलहुँ बुझलियै। सोलह सौ रुपैए किलो कहलक बुझियौ।
सोलह सौ।
हाँ हमर घोरके सब गेल रहे एहिबेर। हम कहलहुं अपन दाय के जे दाय हमरा कीन दे कनी। तऽ दाय पुछलकै। भुजियो कहलके सोलह सौ रुपैए किलो आ तऽ डेढ़ सौमे सुधाके पैकेट दऽ दैत छीए। अपना सबके बुझियौ नहि आ त बुझियौ तऽ। अपन सबके पाँंच सौ के ओतय छैय आठ सौ तऽ सोलह सौ के बुझियौ आठ आठ। सोलह एक हजार रुपए किलो अपन सभके पैसाके।
तैयो तैयो महग छैय नई।
एते महग छैय देखियौ नहि सहे एते महग थोड़े देय छैय पेड़ लोक अपने बना कऽ। खा लेते एहन। अथि रहत तऽ खाली अहाँ ओतऽ घुमे सकै छियै। ओतऽ खैब पीब आ किछ कीनब। रहब ओसभ बड महंगा छैय अफोर्ड नहि कऽ पाबै छैय सभ। बड महँगा छै।
एहि सबमे केहन केहन पैसा वला सब।
हूँ भए जाए छै कि बुझयौ। एगो हम लेने छलहुं जूता बूट जकाँ से हमरा देलक पांच सौ रुप। रु में साढ़े पांच सौ में आर ओताे हमरा बुझियौ पच्चीस सो रुपआ कहे छले।
उ हु।
सेम टू सेम ओहने छले। हम कहलियै पूछै छियै कहूँ हम ठका तऽ नहि गेलहुँ तऽ ओ हम कहलियै जे एहिसँ हम कए गो लऽ लेब। अते पाइमे तैले हम किछु जिद्द नहि। केलियै जे खरीदब छैय नेहि एते महग लऽ कऽ की करब जूठे के।
जेना ले तऽ दू टा तऽ भए जायत पच्चीस सौ मे।
तऽ भऽ जायत कि ओतेक पाइमे कतेक चीज लऽ लेब से बात छैय। अपन सब के।
ओतऽ जाउ तऽ पैसा चेंज करब। परे छैय तहन ओइ हिसाब सऽ हुं इन्डियन से नेपाल नेपाली
ओतऽ होटल सब जे ये सेहो सब महंगा छैय ओतऽ जे खाना खेबै सिम्पल खाना तऽ ओतय देत भात देत दाइल देत। अथि सलाद देत आ आतेटा के। बड़ी जका केहने जेना पहाड़ी साग देत वो साग जेना लागत काचे काचो उनेहते। धऽ देल कै काइट कऽ तेहने खेेने रहथिन हमर दाइ सब। हां तरै एकदम मोटे मोटे लगे एकदम कहै अथि पहाड़ी साग छैय। बुझलियै।
हुं नेपाली साग।
हुं हुं नेपाली साग हैत हां से नीक लगैय खैमे लेकिन देखऽ मे लगितै जे कांचे दऽ देलकेैजे ओनाहिते काइट कऽ।
नहि तऽ अहां सब के पहिने बेर मिलल हेत त अजीब लागल हेत
हां सेहो बात छैय नहि हां हां जे सब खाइ छैय तकरा सब के ठीक रहै छैय।
ओतौ सबके गाँंव-घर जेना फैल ऐल जगह
हूं हूं बड नीक। ओतौ तऽ बुझियौ छोटका- छोटका रेस्टोरेंट मे सोफा लागल। एते नीक जगह बड नीक छै ओतय सब चीज के लेकिन पाय छैय बेसी लय छैय। बुझयो एहन मुर्ख हं हं
चाची सब जे कहैत रहय छथिन बड़ महग चपले लेबऽ जायब तऽ दू हजार तक पड़त।
छैइहे कि ठीके कहय छैय।
चप्पल तप्पल लेबऽ जाइ छीही। सब्जीये सभ जेतऽ कोबी सभ हेतैऽ चालीस रुपए तीस रुपए दैए या ओतऽ कखनो एक सो बीस सऽ एक सो तीस सऽ कम नहि।
हं से होय छैय।
डेढ़ डेढ़ सौ के
केना सर्वाइव कलै छैय ओतय लोक सऽ आश्चर्य लगय ये हमरा।
दू सो के प्याजे मिलत एना एना कऽ कऽ। नेपाली पर। तऽ नेपाली के तऽ कमाइनीयो ओतनीये होइ छैय न हिसाब स।
हं हं
जेना पचास हजार हेतै ककरो सैलरी हं एते एते महगा जे नेपालिए कमेतै नेपालिए खर्चा करतै ओकरा सभके बहुत
तऽ ओकरा सब के बचतो नहि होइत हेतै।
हूं हूं
सबटा खाए पिबए पहिरय-ओढ़य मे जाइत हेतय।
तैऽ नहि आ बहुते दिक्कत कहलखिन कोनो सामान लेैय छी बहुत महग किछु किनय वाला नहि।